ह भाभी गौर लागय छी
खुसरू
की सब भ रहल छै
तऽ चाय पानि भेलैए अपन कहियौ
खाना पीना बन गेल
आ खाना पीना बनि गेलैय आइ बनलैए भिंडीके तरकारी बनेलियए सरसो दऽ कऽ अरवा चाउर के भात बनले ये अलू के चटनी बनले ैया तसौरी भुजने छलियै
बाह किशोरी अपने बनेने छलहुँ
हँ अपने बनेने छलौ तीसीयोरी
तऽ ओ त बढ़नी आ चरौरी नहि बनेलों
चरौरी नए बनेलो है अऐ तीसिऔरीे बनले अय
पछ बिय तऽ अ खाना नहि भेलियै आब हेतैय
ह खाना नहि भेलै आब हेतैय
ह तहन भिंडी के सब्जीमे कच्चा आम दऽ कऽ क आम मिललक
नहि नहि कचका आम दऽक एखन आमके सीजन छै ने
हँ हँ ह से तऽ बनआ जेबे कलहुँ आओर आम पकलो मिलैत हैत
हँ पकलो आम भेट क छै मालदह एलैए मालदह हँ
ह बे खाउ म आओर गर्मी अछि कि ठण्डा
ह ग बारिश कहाँ होइय इम्हर तक गर्मी आ हँ हँ हँ खूब गर्मी छै मरा
ह हँ बौआ सबके स्सकुल खुलि गेलै कि नहि एकस तारीख से खुलते ह तन तऽ केना बनेलियै सब्जी
भिंडीके कटलियै ओकरा भुजलियै फेर सरसो पीसलियै सरसो पीस कऽ मसालला बनाकऽ
कथिक पुछलिये से सरसो क आथि सेहो लोरही सिलौट पर बाह ओकर तऽ स्वाद अलगे होइ छै लोढ़ी सिललौटके हँ आमके चटनीओ बनेल ब बहुत नीक काज केलहु ह तहन तऽ एकदम उपास छलै कि नहि ने
नहिन नहि आइ गाममे छै पूर्णिमाके भगवानक पूजा भेलैए हँ हँ हँ ह ह ह हकार हकार पुरा गेल छलहुँ प्रसाद लऽ केऽ एलहुँ हेँ चौरठ लऽ के एलहुँ हेँ ओर आटा के प्रसाद छलैय चन्नामृत लग क एलहुॅं हेँ आ पाँचटा हँ भगवतियो गीत गेलहुं हे
आबैया गीत
हँ ह भैया
ओओ त त भगवत भगवान
हँ हँ भगवानक पूजा छलै ने तऽ हकार पुररा गेल छलिय
ह तहन तऽ ठीके आदिस थाल किछु भेल अछि कि नै पाइन भऽ भऽ कऽ
नइ एखन पाइन तऽ नइ होइए एखन उमस केने अछि
अच्छा अच्छा इमहर तऽ पूरा पाइन तत भऽ गेले जे पूरा रोड पर डाँढ़ एते पाइन आइब गेला
नइ नइ हव बिलकुले नइ बहैए एको रत्ती एकोटा पत्ता नै हिलै छै
ह ह मू ने हँ गर्मी तऽ छलै मगर बारिश भऽ क आइ मौसम एकदम मस्त कऽ देलकै
अच्छह इम्हर कहाँ होइ छै पाइन ताइन पाइन ताइन हेते तहन न धान तान रोपेते पाइन होयते नइ छै त की धान तान रोपेते सबटा बिया बैल सबटा सुखा रहल छै
हँ हँ से तऽ छैइहे तहन न धान फट तहन चूड़ा कुटात
हँ नवका चूड़ा हँ गु गुड़ संगे नबका चूड़ा दही गुड़ हँ
ह बढ़िआ य तहन त मोज सँ खाइब ह आ आओर सब कहियौ
आओर तहन तऽ
चलते छि हँ आओर खा आ तऽ की बनेलियै अछह बथुआ स ओमहर पटुआ सागसभ मिलै य कि नइ
पटुआ सग ठढ़िया साग भेटैत छै
अच्छा ठरीयाँ साग
हँ हँ ठरियाँ भुजलहबा भात नीक लगै छै हँ ठरिया साग भेटै छै इमहर ओहो ललका बला भेटै छै
हरियरका नय
हरियरका कम अथि लल्का बेसी स्वादिष्ट होइत
हँ हँ हँ से तऽ नीक छैहे आ खााय छै तऽ भात सात तऽ नीक लगतो छै हरियर का मिरचाइ दऽ कऽ
हँ हँ लोंग लोंगिया मिरचाइ
हँ हँ एना कर आ हँ अच्छा काज करै छै आओर देखियो सब गाम घर नहि गेलखिन हँ कनिक एकटा छलखिन हअ ननेद तऽ पूजा भगवान के तऽ उएह ठिमा गेलखिन आ आबेथिन फेर ड्यूटी जेथिन ह ह हकारो पुरेल भोजो खा कऽ अपन एबे करथिन
अच्छा ब्राह्मण मे नोत छइन
आब हँ ब्राह्मण कहियौ य जे किछु अपन खा पी कऽ एथिन आ ताहिके बाद एगारह बजे राति मे ड्यूटी नय नय तत बारिश भेल रहे हमूँ सब जाय बाला छलँ मगर एते बारिश भेलै जे पूरा पाइन रोड पर एतेक एतेक लागल छै तऽ हमसभ कहलियै नइ नइ जायब गिर तिर जैब तऽ भऽ गेल ताहि दुआरे ओ असगरे गेलखिन हे हँ हमसभ नहि गेलहुँ हे छल दिन भरि आय प हँ नहि नहि थिन एगारह बजे जेथिन ड्यूटी राति मे व खा पी कऽ अपन एथि थिन फेर कपड़ा तपड़ा जे पहिर कऽ देथिन रुटटी
अच्छाऽ अहाँके की बनलैए ई खेनाइ
आइ बने छल समोसा नास्तामे आब बनायब उएह उएहे मे आलू रखलहु तऽ ओकरे पराठा आलू के बनायब तऽ उएह समोसा सब आदमी नास्ता से सबके तऽ मोन भरले लागे छै तैयो अगर खाय जेते तऽ गेस्ट सब आयल छथिन दूटा तऽ खाय बनेबय हँ जे करै जेथिन हँ आब बना रेडी हेथिन तख बनबैये जेबैय हँ दही चटनी से सब छय छय
अच्छा बढ
ह इएह सब छै और ग गाम घर के सब बढ़िआं
हँ गाम घरके तऽ ठीक ठाक सब बढ़ियां नहि त हँ एखन की उपनयन मुड़न भऽ रहल छै सब गेलछय उपनयन हँ हँ छलै बगले मे छलै उपनयन छै हँ हँ एकादसी जाग भेल छलै तऽ भोज रहै तऽ ओहिठमन पितरिया लो टा परसेले तब ओहि एकादसी जाग दिना तऽ तीन तीनटा भोज रहे तऽ तीनू भोज ल हँ तऽ पितरिया लोटा भेलै फुल्ही लोटा भेलै
वाह वाह वाह तहन तऽ बहुत बढ़िआं एकदम सब लोटे लोटे भेल
पूजा छले गांव में तऽ सब आइ भोर स हां आई ओहि में लागल छथिन विषहरा माताके गमैया पूजा छलै आइ सब हँ गमैया पूजा भऽ रहल छै तऽ उएह खीर रन्हुआ बनलैए आ आम छलै तऽ उएहसभ पूरे गाँवमे हँ बटेलैए तऽ जे भेलै से दै जाइ गेलखिन तऽ सभ ओहिमे आई भरि दिन ओतहि सभ छलखिन आब अयबै हँ आब अबै जाय गेलखिन ऐ तऽ हँ तऽ खेनाइ पिनाइ तऽ सभके ओम्हरे आमे भेलैए आम आ खीर भेल छलै
बाह बा तहन त तहन तऽ एते गर्मी मे तैयो काज त्योहार मे एकदम पसीने पसीने सब भेल रहे छै एक
आई पुर्णिमा छलै न तै हं आई भगवानो पूजा कै जगह छलै लैआ
छैये कि ह छैये कि बहुत आ गर्मीओ ततेक केने छै ककरो मतलब आइ तऽ नीक मौसम क देलकै मगर एते दिन से तऽ बड़ गर्मी छलै ककरो के त ओर ओरवाओ जाइ छलै खाना दिन मे के अथी भऽ भोज भात बला
सबेरे बनि जाइत छै आठ नौ बजे बना लै छियै तऽ ओ तऽ आठ नौ बजे राति तक त फेर औरुएवे
ह एतेक सारा वेराइटी बनैत छै न आयल रहे हमरो सब के भोज ए तऽ किछु किछु अरुवा गेल रहै आ किछु किछु बढ़िया छलै आब लोक की करते तैक अरुवैल नहि नीक लागएयै
अरुवैल नहि नीक लगैयै ऐ भाटा अदौरी खैतियै न तीमन तो अरुवैलो नीक लगिते तऽ ओ नहियो खट्टा होइ छै तऽ ओ खेैतियै तऽ नीक लगते
तीन दिनका बड नीक लागै छनि अरुआयल तऽ ओ ओओत
तऽ भोज वला तऽ हमरा बड्ड नीक लगएयै से जे कहियो आ तै मे आमिल दऽ के जे बनायल रहय छै तहन तऽ की कहू हँ बरी है के आमचूर देबऽ लगलै यै आब लेकिन आमिल वला नीक होइ
हँ हँ आमिल बला बढ़ियाँ होइ छै आ दहि बला बड नीक होइ छै छोटकी मामी जे बनबै छथि
हँ तो फेर ह ओ दही वला तऽ भऽ गेलै कढ़ही भऽ जाइ
हँ हँ से तऽ करीया अपन सबके तऽ आमिल वला गाम घर मे आमिल वला एकदम मस्त मस्त लागै छै खाय में खट्टा खट्टा लागल तिसियो सजमइन बड़ा नीक लागत आमिल आम दऽ कऽ बनबियो
हँ हँ बनेने रहि हम तीसी सजमयन बनेने रहि आम दऽ कऽ हँ काल्हि तीसिये सजमयन बनेने
ह्म
हँ तऽ तीसी सजमयन दिनो खेलौ राइतो खेलौ आ कनि एक कटोरी बचले अछि दऽ एबै कनि काकी केला रखने छियै
और काकी के दबैन तऽ बना के हमरो किया नहि देलौ हमरो बड्ड नीक लागै तीसी सजमयन एक बाटी देल नहि भेल
कहाँ एते दूर केना जायब देवलए अहाँ सबके
कहतियै बौआ बुच्ची के कनी दऽ अबहि दीदी के घर से नहि भेल
नहि अइ गर्मी मे सुनै छै की कहू बौआ दुनू मे से केओ नहि सुनैया हमर आओर कहै छियै दऽ अबहि दीदी के कनि एक कटोरी तरकारी से केओ नहि सुनैया तऽ काकी छथिन हँ काकी छथिन लग म हुन के देबैन कनि एक कटोरी ओहो दऽ जाइ छथिन हँ किछो किछो बनबै छथिन साग बनेलैथ तिस्योरी बनेलैथ चरौरी बनले आब दऽ जाइ छथिन हँ तऽ आब हमहूँके हँ हमहूँ दऽ एलौ कहियो क
चाची तहन हमरा नहि याद अबैया
अच्छा अहुँ हँ त
भुइल गेलियै कुम्हरौरी के सब्जी देने रहौ अहाँके एक बाटी से भुइल गेलियै अहाँके आब देबो नहि करब अहाँके जाउ आब अहाँ आब अहाँ तीसी सजमैन हमरा देब दोसर दिन बना कऽ नीकसँ एक बाटी भरि कऽ देब बुझलियै हँ अहाँ अहाँ तऽ रहि गेलियै आओर
हे हम मोसरी के उसना बनबै छियै हमरा हाथक तऽ बुझियौ राहड़ के जे उसना बनबै छियै न से तऽ तते नीक लगै तते नीक लगै छनि हमर चाचीके से की कहू
सेेखे नहि नहि नहि खाइ छथिन तऽ एते नीक लागै छनि
ए केना नहि खेथिन बनबै छियै ओकरा राहैर उलाकऽ आ ओहो खापैरमे उलबै छियै चूल्हा पर हँ हँ अइ गर्मी मे चूल्हा पर हँ तहन ओकरा पइन मे धोइ छियै तहन फेर ओकरा उसना बनबै छियै तैमे हरियर आ मिर्चाइ और हिंग दऽ कऽ जे छौकै छियै जे तऽ गम गम करैत
पूरा तहन तऽ एकदम पूरा आसो पड़ोस
हँ आब राहैइर के उसना खाय कहाँ किओ छै धिया पुता सब खाय कहाँ छै अपने बनबै छी अच्छा आब बनेबै तऽ हम के एक कटोरी भेज देब
नहि ओ सुनाब तऽ हमरो न नीक ल मगर ती तीसी सजमनि हमरा बड़ड नीक लागे या तीसी सजमनि जरूर भेज हमरा बुझलिये उसना हमरा हमरो एे नीक लाग या हिकेटा ले बनेलो एक रतीी आ ओ खेलत हम चाय रोटी खेलहुं
अचछा तहन तीसीसजम भेजब अहाँ ल हँ ह भेज त आ बनेबै ने तऽ भेज देब हम तिसीसजम